हँ हँ हेलो
हँ की हाल समाचार
ठीक छै बाउ तोहर
हँ हमरो ठीके छै
की होइ छै
कुछो नहि खाना पीना भऽ गेले अखन ओनाहिते बैठ कऽ टी वी देखै छियै
ओ की भेलै यऽ खाना पीना
आइ दालि भात चोखा बनेलियै यऽ आर अथी बनेलियै यऽ बैंगन केँ तरुआ
ओ हँ दाइले भात बनलैय आइ
हँ हँ आय दइले भात बनलै य
तब
आर सब कहऽ
आओर सब ठीके छै काज धन्धा भऽ गेलै तब
हमर काज भऽ गेलै तोहर खाना पीना कीसभ भेलैये
नहि नहि एखन भोरे भेल रहै नाश्ता आइ, आइ रोटीये-भुजिया भेल रहै नाश्ता। आब हेतै कनी देरमे खाना-पीना
अच्छा,
खा लेलहि?
हँ हम तऽ खा लेलियै, एक बजै छै तऽ आब कखन खेबै?
एक कहाँ बजलियै? साढ़े बारहो, बारह बजलैयाए, साढ़े बारह
अपना घड़ीमे एक बजै छै बुझैय फास्ट टाइम छै।
हँ, बीस बीस-बाइस मिनट हेतै फास्ट।
हॅं, आओर कहू
हँ, आओर सब ठीक छै।
राजा ओ
हँ, ओहो ठीके छै।
अच्छा।
आर महेश्वर गेलेहे कतय?
नहि इम्हरे कतहुॅं छै।
हॅं
नहि तॅं कतहुॅं, बेर कऽ रहल
पानि होइ छौ, की केहन मौसम छौ ओतय?
बापरे! काल्हि रातिमे बहुत पानि भेलौं, जते जोरसे ठनका ठनकलहुॅं
हँ
हॅं बहुत जोरसँ, सब गोटा उठि रहियै डरे मारे, हँ निंदमे सुतल रहियै पता नइॅं इते जोरसॅं ठनकलै प- की भेलै पते नहि चललै, जल्दीसे सब उठि गेलखिन
ओ डर भऽ जाइ छै ने ठनकाँसॅं
अरे बहुत जोरसँ आवाज केने रहै। देखियै छत-उत पर तऽ उम्हर नहि गिरल हेतौ
लगैया छत बिल्डिंग पर गिरलैयै
बिल्डिंग पर गिरल रहितै तॅं पूरा जड़ि गेल रहितै
नहि जरतै ने अर्थिंग लागल रहे छै ने, उ चलि गेलै नीचाँ
हूॅं अच्छा, आओर कह?
आओर की, की कहियौ? सब ठीके छै। आओर सब, सब हूॅं, आम की खायब, कनि-मनि खेलहुॅं, आओर की खायब? आओर सबसॅं बात होइ छौ?
हँ, मौसी केने छलैया फोन।
हँ
आर कथि कहै छै बौआ केने छलैया फोन।
हँ तबियत खराब भऽ गेलैये?
बौआकेॅं?
हँ ओकरा तृषा के तबियत खराब भऽ गेले हन
ओ हँ बोखार लागेय छै
ओकर बोखार होइ छै तऽ सुूखल बोखार होइ छै ओकरा सर्दी उर्दी वला बोखार नहि होइ छै
हँ हँ ओहो दू दिन से भऽ रहल छै
हँ ओकर बोखार बड़े खतरनाक होइ छैय
हू हू जाहो आधा घण्टा में खाना पीना सब हेतै
हँ
रोटी भुजिया नाश्ता नीक नहि लगलह
रोटी भुजिया
हँ
ह ठीक रहै
सुखल सुखल भऽ जाय छै
ह हलुओ दै छै नऽ त सुूखले बला
आ नमकीन उमकीन खाइ छियै कि नहि
हँ खाय छियै कनि हेतै आओर बचल
ओ
हूँ
ओर आस्तोष ठीक छै
हँ हँ ओहो ठीक छै
आ बताबी रहु खेला पा होइ छै की ने बैट बॉल सब खेले जायत बानी कि नहि
न अखन कहाँ अखन पायने बहुत ज्यदाा हो छैय
पानिके मौसम छै तऽ गर्मीसँ परेशान तऽ पानिसँ परेशान
हां
मौसम तऽ छैहे एहने छै की करबै
हँ हँ
एम्हरो छै मेघ लागल लेकिन गुमगुमी वाला गर्मी छै ई नेय की गर्मी नहि छै गर्मी छै गुमगुमी वाला
हू
किछु तरकारी तीमन नहि छै घरेमे देखी नऽ पापा के कहै छिये कनि पाइ एहिमे हमरा एकाउंटसँ कऽ देबैल पाँच सए रुपैया
हू
ओकरा तऽ फुरसते नहि छै घर अबै छै तऽ पता नहि कोन झोल झाल भेल छै तहिया सऽ ओएह मे लागल छैय
हँ
अपनो टेंशन पर ध्यान नहि छै खाली ओकरे मे लागल छै दस बेर ओ फोन करतै ओकरा ओ फोन करतै ते ओकरा ओ फोन करतय हो गूगल पर आ गिया है हो ई पर आ गिया है
एसब अखन भरि दिन चलै छै हमर बात सुनयके टाइमे नहि छै रोज एगारह बजे आबै छै ओ बातेचीत करैमे खायमे बारह बजाबै छै
केकरो टेंशन केकरो परेशानी छै एहिमे एकरे सबके कोन छि
हँ ओहै ने
तेने चलेया सब अपना अपना अथी से परेशानी ए देलहक आओर सब कह बेटा
हँ चलिए रहल छै गरमी नहि ने छै पानि तानि खूब भेल मौसम एकदम ठंडा
हम्म तहन तऽ बनिहा छै
ओ ठण्डा ठण्डा हवा चलैत रहै छै
आर कम्मल लऽ गेल हे कि नहि
हँ ननलीये नहि येपर ओढ़ ओढ़ने रहै ओएहा की
ह आओर सब कऽ बेटा
हम्म सब ठीक छै आओरो सब फोन केलकौ ए सब
कहाँ क यौ नानी काल्हि प रहै लडुआ काल्हि रहै फोन केयने बुझलीही फोन कऽ कऽ की कहैया से नहि बुझलियै दू बेर कहैया दीदी दीदी मैनें ये किया कथी बुझलय नहि बुझलियै मैनें किया मैनें किया तकर बाद हमरा भेल की जे नानी उनी केने हेतै छीन लेलकै कहय छै नहि गेबौआ दू बेर तोरा केलकौए एक बेर माला के केलकैए या जेकर नंम्बर अबय छै से सामने धरा देय छै आ अपना भरि किछ बतियाइ छै क्लियर बुझबिभी नहि लेकिन अपना भरि ओ बतियाइत रहैत छै
आबि गेलै मामीसब
हँ ओएह दिना जहिया तू सब गेलहक तहियए आबि गेलहे साँझमे ओहि दिन भातबा उतरले हँ भदवा ओहि दिन उतरल रहे उएह दिन भ भने ठीक भेल ह पप्पा बुझिया मना केलक भदबे दुआरि ले पपा के प तैं कहलक बुध दिना जइहे बुध दिना भदवा उतरले
हम्म ठीके रहै ने
तहि दुआरे आओर सब तऽ ठीके ह
कूर फोन कने रहै किशन बाबा
कदी लए
ओएह कि नानीके कनि दवाइ भेजबाबयके छै कखन जेबै अहाँसब
तऽ कतयसँ भेजवाबैके छै
जेते ने राजेश
कैलए आ अपना लए ओकरा फुरसत नहि छै आ दोसर लए फुरसत छै
दोसर लएके नानी के समामान भेजबय के छै तऽ
ह कहि दियअ जहिया जेते तऽ लऽ लेतय
आ कनि खायनी
ह पाइ देने छै नऽ
की
पाइ देने नहि छै दऽ कऽ गेलियै
तऽ तोरा पाइ नहि दै छौ खैनीके
दै तऽ छै कैले जब कहलके लाबै लए तऽ नहि भेलै पाय दै छै छोड़ ने लाबै लऽ कहलकै तऽ नहि भेलैय ताहि ल अथी भऽ गेलै
अरे तो ओहो थोड़े लागल ह तऽ समय रहतै तब नऽ
ओर कहू
चलि जाएत कहि देलियै त ठीक छै लेलेआब
अं अपन कीन कऽ राखि लेतै अपन जेतै तऽ फोन कऽ देतै ज पहुँचय वला रहतै स्टेशन
अपन जा कऽ द एते
हँ हँ
ओर सब कहय
हू चलि रहल छैय देखै छियै हम मौसीसँ देखै छीयै मौसीसँ बात काय की हाल समाचार
ओ तऽ लऽ कऽ बैसले हेतऽ मोबाइल
ओर
ओ-ओ-ओकरा काजे की छै ओकरा एखन धून सवार से बात करऽ के ओ हाथे में मोबाइल लऽ के अखन रहै छैय
ठीक छै राखै छी ठीक
हँ राखय